हेलो हँ सखी
कि हाल चाल से कि
बड नीक छीिये अहााँ फोन कर के कत चल जाय छी
अ नहि ओ नेटवर्क भए जा सक जे नेटवर्क बच्चो आर जाने छै ले छै ने मोबाइल अथी से नेट उट दे छै खतम कर गेम तेम खेललक ओहो वजह से भए सकैया प्रॉब्लम
हँ हँ हँ हँ ठीके क कहै छियै बच्चा सबके तो आइ काल्हि के छैहे
ह ह तब आओर सब बाजू
बस हम सबके तऽ नीके छै
गर गर्मी केहन यऽ
बस गर्मी के मजा लै छियै लागे छै कि एकटा हमरा हीटर में डालक आग छोड़ देलै आ हम बस इमहर से उमहर उमहर से उमहर उमहर उमहर घम घम के पक रहल छियै मुर्गा जका तन्दूरी मुर्गा बनै छियै हम रोजके रोज
रोजके रोज ने
आरे मत कहियो ई जे गर्मी छै ने से ई बेर लगे छै कि अपन प्रचंड रूप ला क आयल छै हँ आ ई गर्मी मे कहियो कि छाछ पियेमे आम झोरा पियए मे ई सब पियए मे बड मजा लागे छै
बड मजा लागे छै हाँ तऽ आन मेहनत करू खूब पीव
आ मत कहुं हमर घर में रोज बनैत छै जानै छियै दही पोरे छियै एक केजी के दही पोरे छियै रोज आ लस्सी अच्छाछ में खतम हो जाइ छै हँ एकटा बेटी छै कि मीठा नहि पियअत तऽ एक बेटी छै कि नमकीन नहि पियत तऽ दुनू बेटी लेल अलग अलग बनाबू मालिको कहे छथिन कि ठीके छौ आ हमरो कनि लस्सी से ज्यदाा नीक लागै छै्छा छै एक बेेर हम गेल रहियै बनारस बुझलियए तऽ होटल में हम सब जे के छलियै ने तऽ ओतऽ खूब गर्मी अप्रील के महिीना मे गेल रहियै तऽ ओत खूब गर्मी
ओ तऽ अप्रील शुरुआत गर्मी भए जाइ छै बेसी बुझाइ छै लोकके शरीरमे
हँ तऽ जब घूम फिरके पूजा करके एलियै ने तऽ होटल मे हम सब ऑर्डर देलियै कि सब कहलकै कि की पीबेै की पीबे तऽ सब कोल्ड्रिंक कल्ड्रिकंग मंगगे लक आम के लि हमरा छांछ मंगा दिय हमरा छांछ बड नीक लागे छै आ कनि जे तेल मसाला खेले छी ने आ अ सुबह से भुखलो छलियै हँ आ जाक नीलू कचौड़ी एकटा ओता बड फेमस छै
ह हँ हँ हँ हँ जगह तऽ बड़ नीक छै ब सखी बड नीक अथी में गेलियै कि ने प्रयाग अथी अथी लागल रहे
कुम्भ के मेला नहि सखी नहि नहि नहि गेल रहियै नहि ओहि समय हमर छलै कनी
छिय डरो ओहि सम मे बाल बच्चा बाबू आ होए वाला रहै की
हाँ हाँ अहाँ ओ तऽ बुझबे करै छियै
छोटकी छोट हेत
हँ विशाले भर के छै ह तऽ ओ मि ख छै ओरा मठ न ल जे दुधो दै छियै से बिना चीन्नी के ओकरा दै छियै तब थोड़ बहुत एक दू खोट पीबै पीबै छै आ नहि तऽ फेर उगल दै छै
ह नहि नहि नहि बच्चा के जे नहि पसन्द हेत ओ नहि पियअत पजा लऽ छै केतनो अहाँ पहिलुका बच्चा गोल गुटिया दे पिया बच्चा मुह ल उल्टीकेए देत जबरदस्ती देबै तऽ उल्टी क्या दे तू
हाँ आ जानै छियै एतना जे बदमाश छै कि अपन मुँह सँ निकाल के जे नहि ओकरा नीक लागत अपन मुँह से निकाल के आ जबरदस्ती हमर मुँहं ठूसत
मुहँ में ठुसत हां तु खा ले तहन तब खा लेब एक बेर चलू ने तऽ पर अही यही काश से प्रयाग घूमय लगे
हँ सखी गर्मी मे तो नहि छै हि्म तऽ चलबे कनि अक्टूबर नवम्बर जे रहै छै ने शुरुआती ठणडा ओकरामे चलू हँ हँ ओकरा मे चलबै ने तऽ ओ टाइम ओतय के लिए बड नीक छै
अच्छा एतऽ से अपना के अथी से आसपास गाड़ी जाइ छै कि नहि बसो सुनने रहियै अपना आर के क्षेत्र से
ए हमरा नहि छै बुझल पटना से त
हऽ पटना से तऽ मिलिए जेते पटने से
पटनो से छै आ सुपौलो से छै एकटा सु हँ एक हँ हँ एक्टा जाइ छै ट्रेन एतय सँ हमरा नाम तो न छै अभी याद ह हम बिसर गेले छिये
हँ हँ हँ अच्छा ओ जे काशी ओ जे जेस प्रयाग मेला लागल रहे ओ समय जे गाड़ी चले रहे तीन साढ़े तीन बजे चारि बजे के लगभग ओ चलते छै कि बन्द भए गेलै सखी
ए सखी हमरा तऽ नहि छै बुझल लेकिन हमरा मे एकटा एफ छै वेयर इज माइ ट्रेन ओकरा में सर्च करैत छियै ने स्टेशन के नाम डालि कऽ
हँ हँ हँ
चलै छै तऽ ओ सब डिटेल दे देतै जे जे जाई छै ने
हू ह
देखबै नहि हेतै तऽ हम ओकरे मे सर्च करके आहाँ के हम बतेबै बादमे
सर्च के के ह सर्च के के एकबेर बताब ते की केना कहिया तब एकबेर सबस प्लान करू सब आदमी अहाँ अपना मालिक के तैयार करू हम हुँ अपना मालिक के बीच में जहिआ छुट्टी है तऽ दर् दुकान आर कऽ करै सब दिन देखियौ दर् दुकान कोने छै परिवारे ओ बुझलियै फेर तीर्थो छै ने आदमी के लो घुमनाइयो फिरनाइ छै समय साल के कोइ ठीक छै
आ नै जाने छियै अभी शरीर चले छै तऽ आदमी के धाम कर लेबाक के चाही फिर शरीर एक बार जे खसत
जितने आहाँके क्षमता अनुसार जतने हमरा जरुररी नहि छै बहुत दूरे जेाना है नजदीक के नजदीक जे दू चारि दस टा तीर्थ स्थल छै एतऽ गेल छियै कहियो बोलबम
अ बोलबम गेल छियै गेल छियै लेकिन मे नहि गेल छीये एनाही मतलब एना महिना मे दू से तीन बेर गेल छियै नहि बहिन हाँ गाड़ी से जाई छियै
नहि नहि तब गाड़ी वएह ने हम तऽ अखनी की कहू बहिन एते उमर भए गेल ने गाड़ी से गेलहुँ ह ने नहि पैदल गेलहु ह ने
नहि हम गेल छियै तीन बेर तीन से चारि बेर हमर भए गेल छै
आ ट्रेन से गेलियै हम
नै नै अपने कार से गेले रहियै
ओ तब तऽ गेल रहिये तब तऽ अपना गाड़ी से गेलाक के बाद आ
अपने गाड़ी से गेल रहियै कियाकि देखियौ दूगो परिवार छलियै हमसभ आ हुनकर जे दोस्त छथि न हुनकर ने एनिवर्सरी रहै छै ने तऽ ओ कतौ ने कतौ जेबे करै छथिन जैसे एक बार उ गेलखिन उज्जैन एक बार गेलखिन कु गुहाटी कामख्या मंदिर जे छै आ हँ हँ हम कामख्या तारापीठ आ ओकर बाद बनारस मैहर
पीठ तऽ एते ने छै सखी एहिठमा बोलबम के बाद तारापीठ तारापीठ के बाद कलकत्ता
हा हा हा हा हा कामाख्या तऽ भए गेलै अहाँ के असम में उ दूर छै हँ हँ ओ उ दूर छै
पीठ मे सखी ओ दुर्गा मा के मंदिर छै हाँ काली माँ
एतय पीटने छथिन
ओ सक्ती आ एतय से कते देर लागै छै सखी ओहिठमा से बो बाबाधाम से
बाबाधाम के अगर अहाँके अपन गाड़ी छै तऽ चारि से पाँच घण्टा खूब छै बड भेल तऽ चारि पाँच घं्टामे अहाँ पहुँच जेबै
ओ जेबए जगह कोन छै तारा पीठ जे छै मंदिर जे छै महारानी के तऽ ओ कोन जगह कोन पड़ै छै झारखणड झारखण्डे ने ओ
ओ बंगाल पर जाइ छै
बंगाल पड़ जाइ छै ने
हँ हँ
ओतयसँ कलकत्ता कमे दूर पड़ै छै ने
ए ई हमरा नहि छै बुझल हमरा ने रास्ता के जाददा ज्ञान नहि छै
नहि एक बेार हमर घर लागल िन तऽ ऑफिस के अथी आर रह है सब रहे बहुत दिन पहिले हँ हँ तऽ ओ सजेलखिन रै तऽ अपना अपनामे सब घुमि फिरके ऐ
नहि हमहूँ ओतो दू बेर गेलियै यए
हँ
ओतो हम दू बेर गेलियै एक बेर तो गेल छलियै अपन पर परिवार संगे आ एक बार गेल छियै इनखरे जे दश नहि कहलियै कि जब हुनकर होबे छै ने उ शादी के सालगिराह तब ओ कतो ना कतो धामे जाइ छथिन जैसे हँ जून मे रहै छै हुनकर तऽ छुटियो रहै छै गर्मियो छुट्टी रहै छै त एक बार ऐ गेलियै हमसब वही गुहहाटी कामख्या मंदिर एक बेर गेलियैयु देवघर आ तरा स्थान दुनू गेलियै एके बेर आ फिर एक बेर गेलियै उज्जैन आ फिर बनारस महिर माग विन्ध्याचल ओ उम्रे से एके बेर मे जे अप्रील मे गेल छलियै तो बनारस जा कऽ काशीमे पूजा पाठ केलियै फिर विन्ध्याचल गेलियै माता रानी लगमे आ फिर ओतय से निकबेलिए गेलियै हमसब महियर
हँ
आ महरमे फिर जा कऽ आ ओता दर्शन उर्शन कऽ कऽ आ तखन हमसब वापस भै गेलियै आ फिर इम्हरमे अ अ ई बेर तऽ ओ गेल रहथिन सिक्किम तऽ सिक्किमके प्रोग्राम हमसब नहि केलियै कियकि अपन घरवास छै ने तऽ अभी ओऔतो के लिए छुट्टी चाही तऽ जादा छुट्टी कर लेल नहि गाँव मे नहि छै नहि गाँवमे नहि छै छै हमर अ झारखण्डमे झारखण्डमे छै अ हँ हँ झारखण्ड खंड मे छै एतय गाँंव मे तो घर दुआर बनले छलेया ओतौ बनल छले तो नी बीचे मे छै आबअप ऊपर मे बने बने छै तऽ ओ बन गेले या पूरा अब छै फिनिश होबे वाला
हँ हँ
तो वही सासन कहलखिन कि आब पूजा पाठ कराबा देै छीयै फिर धीरे धीरे सामानो तऽ शिफ्ट करबाके चाही ओकरो लगी तो समय रहैके चाही ने
ह सभ ल वहहो टाइम घरो दुआर पर टाइम देना जरूरी छै ने घरो पर नहि टाइम देबै फेर केना समझबै वहों कासी
नहि नहि ओकरा ओकरा लेल हमरा दिक्कत नहि छै सखी ओसब काज ओ नहि नहि उ सब काज हमर ससुर सा की कहलियै अहाँके हँ हँ नीक छथिन
समबहुत नीक छथिन ने
हँ हँ नीक छथिन देखियौ नहि नीक छथिन तऽ केना हम एता बैसल छी ए आ उ ओतऽ बैसल छथि
हँ देखियौ नीक रहै से नहि छेत की अहा नीक छीयै तबे अहाँ सासुर ससुर नीक दुनू तरफ नीक होना चाही अहाँ अहाँ तरफ से नीक नहि होय छै यहाँ नीक छै तें से यहाँ सासुर ससुर नीक य अहाँ कनिटा टेढ़ भए जेबै तऽ यहां से बेसी टेढ़ मे उ त उ त और माता पिता छथिन तऽ उ तऽ ओर ने रहते
आ देखियौ सखी हाम देखियौ हम शिकायत नहि करैत छी लेकिन हम एकटा बात कहैत छी कि देखियौ ओ ‌त हमरा से बड़ छथिन ओ हमेशा बड़े रहथिन आ हम हुनकासँ छोट छी तऽ हम हुनकर पैरे लगे रहबै हँ लेकिन अ हम एक बात कहै छी कि ज जब तक अहाँ दूर रहबे ने तखन ले सब कोई एक दोसर के बड प्यारा रहे छै छै बुझ‌‌ अ हां एक ठाम जे रहबय एकठाम जे रहबै तऽ उनकर बात हमरा मिर्ची लागत आ हमर बात हुनका मिर्ची चि लागत के बुझलियै आब दस पाँच खुलिये जाइ छै आ देखियौ अभी की होइ छै छै कि अभी हमसब जाइ छीय दश पाँच दिन लेल जाइ छियै बड़ मेहमान जका रहै छियै आब फेर वापस त ओहो दू बात क देलखिन तऽ हमहुँ बर्दास्त कर ले छी हमहूँ कु उल्टा सीधा कर दै छीय तऽ ओहो बर्दाश्त कर लै छथिन बस हँ हँ किया अ बात के अ बढ़ावल जाय
हू हू ह हू ठीके कहलियै होने छै तै ने कहलहु आदमी के एक तरफ से ने दुनू तरफ से किछो हे ठीक छै ओर सब ओर सब ठीक छै ने बहिन
हँ सब ठीक छै कनी सासे के देखियौ नाम लेलियै आ सासे के कॉल आबै छै
हँ ठीके छै बात के लिय बात के लियै ठीक ठीक छै ठीक छै राखो से करब फेर बादमे
हँ हँ हँ